हेलो
नमस्कार मित्रो
नमस्कार
अहाँ सुनलहुँ ने हमार गाममे टुटा परिवारक क्षति दुनूक अपन -अपन विशेषता संस्कार व्यवहार आ जीवन जीविका तरिका एहन सुन्दर अछि जे सब लोग हुनका सबहक प्रशंसा करैत थाकैत नहि छथि।
हां हम्हुँ हुनका सबके बारे मे बहुत किछो सुनै छी। दुनु परिवार अपन मेहनत ईमानदारी अपनापन नम्रता आ सामाजिक जिम्मेदारी कारण पूरा गामे सम्मानित छथि।
पहिल परिवारक सब सदस्य भोर ही उठैत छथि, घरक काज मिली-जुली करैत छथि, बच्चा सबके नीक संस्कार दैत छथि आ पढ़ाइक लिखाइक मत्व सेहो बराबर बुझबैत छथि।
ओहि परिवारमे बड़का इन्सान सब एक दोसराक आदर करैत छथि की ओ कठिनाइमे पड़ि जाय से सब मिल के ई सहयोग करैत छथि। यहि कारण हुनकर परिवार सदा सुखी आ एकजुट रहैत अछि।
दोसर परिवार सेहो बहुत प्रेरणादायक अछि। ओ लोकनीय अतिथि सबहक स्वागत हसमुख चेहरा संस करैत छत्तीस सबहक मधुर भाषा मे बात करैत छथि आ सबहक सम्मान करब अपन कर् तब मानैत छथि।
हां देखलौ जे ओ परिवार गरीब लोकक सहायता करब सहायक हाथ पकड़ब आ समाजक भलाइके लेल समय निकलब बहुत अवश्यक मोनत छति।
दुनू परिवारक बच्चा सब सेहो अनुशासित छति ओ सब नियमित विद्यालय जाएत छति। गुरुजनक आदर करैत छथि, समय पर पढ़ाई करैत छथि। आ माता-पिताक अ ज्ञान पालन करैत छथि।
एहेन संस्कार बच्चा सबके भविष्यमे सफल मनुष्य बनबैत अछि। जहां परिवार नीक शिक्षा आ नैतिकता देत त बच्चा सब जीवनमे अवश्य सफल होएत
पहिल परिवारक सब सदस्य मेहनत करबे मे विश्वास रखैत छथि ओ लोकनी कहैत छथि जे बिना परिश्रम सफलता सम्भव नहि ते सब दिन लगनस अपन काज करबाक चाही।
हां बिल्कुल दोसर परिवारक लोकनि सेहो ईमानदारीके जीवनक संभावकिक धन मानैत छथि। ओ कहै छथि जे धन आबि जाएत सबके अछि मुदा चरित्र आ विश्वास जीवनभरि संग रहैत छथि।
जखन गाममे कोनो कार्यक्रम होएत अछि दुनू परिवारक सभक पहिने पहुँची कऽ अपन जिम्मेदारी निभभैत छथि आ कार्यक्रम सफल बनेबामे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि।
हां मित्र गामक सब लोक हुनकर सब पर भरोसा करय छति कारण ओ लोकनि बिना स्वार्थक समाजक सेवा करय छथि आ सबके संग लए चलबाक प्रयास करैत छथिन।
हमरा सबके एहन परिवारन से बहुत किछु सिखबाक चाही। परिवार मे प्रेम, सहयोग, धैर्य, सम्मान आ त्याग रह त जीवन सदिखन सुखबे मे बनल रहत।
बिलकुल सही कहलु परिवारक एकता शक्ति होएत अछि। जहां सब सदस्य एक-दूसरा के भावना बुझत आ सम्मान करत तऽ कोनो समय से पैघ नहि लागत।
दुनू परिवारक पर्यावरणक सुरक्षा पर सेहो विशेष ध्यान दैत छथि। ओ लोकनि नियमित गाछ लगबैत छथि, साफ-सफाई रखैत छथि। आ दोसर लोक के सेहो पर्यावरण बचेबै के प्रेरणा दैत छथि।
हुं ई गुण वास्तव मे बहुत सहारनीय अछि। जहां सब परिवार एहन सोच अपना बती तऽ हमर समाज आ देश दुनू स्वच्छ, सुन्दर आ स्वास्थ बनि सकैत अछि।
हमरा ई बात सेहो बहुत नीक लगैत अछि। जे दुनू परिवार मे केहो घमंड नहि करैत छथि। सबक समान व्यवहार करैत छथि आ नरमता बात करत छथि।
हां नव्रता मनुष्य सभसे पैघ आभूषण होएत छछि। जे व्यक्ति विनम्र रहैत अछि ओ सभक हृदय जीत लेत आ सब ठाम, सम्मान पबैत अछि।
माता-पिता अपन बच्चा सबके केवल पढ़ाई नहि बल्कि सत्य बोल के मेहनत करब पर पढ़बाक आदर करब आ समाजक सेवा करबाक शिक्षा सेहो दैत छथि।
एहन शिक्षा जीवनभर उपयोगी रहैत अछि। किताब ज्ञान आवश्यक अछि मुदा संस्कार आ नैतिक मूल्य जीवन के सफल बनबैत अछि।
जखन परिवार मे कोनो कठिन समय अबैत अछि। दुनू परिवारक घबराबैत नहि छथि। सब सदस्य मिली के देलशीय समस्या सुलझावैत छथि आ एक-दोसर के हिम्मत दैत छथि।
हां एकजुट परिवारक सबसे पैघ पहचान ई अछि जे ओ लोकनि दुखमे एक-दोसरा के संग छोड़ैत नहि छथि बल्कि अ और मुसीबती से साथ निभावैत छथि।
हमर विचारक एहन परिवारक समाजक लेल आदर्श होएत छथि। हुनका जीवनस प्रेरणा लै के आय परिवार सेहो अपन जीवन मे सुधार आनि सकैत अछि।
हां जहाँ सब परिवार, प्रेम, सहयोग, ईमानदारी आ अनुशासन अपनावती ता समाजमे झगड़ा कम होएत आ आपसी भाईचारा बढ़त।
हमरा दुनू परिवारक व्यवहार, सोच, मेहनत, संस्कार आ समाज सेवाक भावना बहुत प्रभावित करैत अछि। सचमुच ओ सब सम्मानक योगा छथि।
हमहु सहमत छी इहाँ लोक समाजक वास्तविक सम्पत्ति होएत छथि। कारण ओ अपन आचरणा आन लोक के सेहो सही बार देखबत छथि।
आब हमर मन करैत अछि जे हमहुँ अपन परिवार मे एहन नीक गुण अपनाबी सबक प्रेमस रहबी। बढ़बाक सम्मान करबी आ समाजक सेवा करबी।
हँ ई बहुत उत्तम विचार अइछ मित्र। परिवर्तन सदीखन अपनासँ शुरू- होइत अछि जँ हमसब अपन कर्तव्य ईमानदारी सँ निभाबती- त समाज स्वतः बेहतर बनी जायत।
अ चलू। आय सँ हम दुनू सङ्कलप करी जे अपन परिवार गाम आ स- समाजक भलाइ लेल सदीखन सकारात्मक - सोच राखब मेहनत करब आ सबक सम्मान करब।
हँ अवश्य हम दुनू एहन सङकल्प करैत छी जे- जीवन भर प्रेम एकता ईमानदारी सहयोग अनुशासन आ मानवतक। मार्ग पर चलब। आ आन लोका के सेहो एकी बाट पर चलबाक प्रेरणा देब।
हमरा लगैत अछी जे परिवारक वास्तविक शक्ति धन दौलमे- नही बल्कि प्रेम विश्वास सहयोग आ एक दोसर पर अटल- भरोसामे बसल रहैत अछी जाहीन्स कठीनस कठीन- समय सेहो सहज बनी जाइत अछी।
आहाँ बिल्कुल सही कही रहल छी। जखन परिवार सबक सदस्य एक दोसराके सुख दुखमे- सौभागी बनैत छथी तखन घरक वातावरण सदीखन आनन्द शान्ति आ- अपनासँ भरल रहैत अछी।
पहिल परिवारक सबस पेघ विशेषता ई आछी जे- ओ लोकनी घोटका बच्चान सऽ लऽ के बड़का- बुजुर्ग धती सबक विचारमे समान मतबा- देत छथी आ सबक बात ध्यानऽ सुनैत छथी।
हँ मित्रम दोसर परिवार में सेहो सब सदस्य एक दोसरास से प्रेम पूर्वक विचार विमर्श- करैत छथी जल्दबाजीमे निर्णय नही लेत छथी। बल्कि सोची बिचारीक सही निर्णय लैत छथी।
हमरा बहुत प्रसंसता होइत अछी जे दुनू परिवार- अपन परम्परा संस्कृति भाषा आ स- सभ्यता पर गरब करैत छथी आ अपन बच्चा सबके सेहो। एहि सबक महत्वा बुझबैत छथी।
हँ एहन परिवारक कारणे अपन संस्कृति जीवित रहैत अछि। कारण जखन नव पीढ़ी अपन जड़ीसँ जुड़ल रहैत अछि। तखन समाज सेहो मजबूत बनैत अछि।
दुनू परिवारक लोकनी कहैत छथी जे जीवनमे सत्य ईमानदारी आ- परिशरम कोनो विकलब नहि अछी कारण ई तीनू गून- मनुष्यके समबन्नित जीवन प्रदान करैत अछि।
हमहूँ एहि विचारसँ पूर्ण रूपें सहमत छी। जूठ आ छल कपटसँ किछु समय अबल्बध भऽ सकैत अछि। मुदा सम्मान केवल सत्य आ सदाचार सँ बटैत अछि।
जखन गाममे कोनो गरीब परिवारक सहायता करबाक अवसर आबत अछि। दुनू परिवार बिना किछु सोचने- अपन समाज अनुसार सहायता करैत छथि।
एहन दयालु ओतऽ आ सेवा भाव वास। कमी, बहुत पैघ गुण अछि समाजमे एहन लोक आबि कारण मानवता जीवित रहैत अछि आ लोक एक दोसरा पर विश्वास करैत छथि।
एहन दयालुता आ सेवा भाव वास्तव मे बहुत पैघ गुण अछि। समाजमे एहन लोकके कारणे मत्ववत जीवित रहैत अछि आ लोक एक दोसरा पर विश्वास करैत अछि।
बिल्कुल, जहाँ व्यवहार मधुर रहत, वाणी विनम्र रहत आ कर्म उत्तम रहत तं सम्मान अपने आप प्राप्त भए जाइत अछि।
दुनू परिवारक महिला सब सेहो बहुत मेहनती छथि। ओ घरक जिम्मेदारी निभेबाक सङ्ग सङ्ग बच्चाक पढ़ाइ बुजुर्ग सेवा आ सामाजिक कार्यमे सेहो सक्रिय भूमिका निभवैत छथि।
वास्तवमे परिवारक सफलता पाँचम महिला योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण होइत अछि, हुनकर त्याग, ममता आ परिश्रमी परिवारके सदिखन मजबूत बनाए रखैत अछि।
परिवारक युवा सब सेहो अपन भविष्यक प्रति सजग छथि, ओ समयक मूल्य बुझैत छथि, मेहनत करैत छथि आ अपन लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल निरन्तर प्रयास करैत छथि।